हेलो
हाँ हाँ हेलो हाँ की करै छी
किछो नय बैसल छी की करब
हाँ हाँ की करब हु ओर की सब हाल चाल ठीक अइ
हाँ हाँ ठीक छैय फ्री छियै एखन
हाँ हाँ फ्री छियै की कहू बड्ड परेशानी छैय बच्चा लऽ कऽ बहुत भऽ जाइ छैय बौआ बड्ड परेशान करैत छैय
ओ
तेय दुआरे ओर अहाँ कीसभ करेय छी खेनाइ पेनाइ भऽ गेल
नय भेलै आब जाइ छियै बनेबै
ओ किया अहाँ सबके नोत नय ये से
हाँ नोतऽ छैय लेकिन ओतऽ पप्पा सब गेलखिन हेँ अपना सब लए किछ बनते
ओ अहाँ नय जायब अहूँ जाउ नय
नय नय हम नय जाइ छीिय आब
ओ अहा नहि जाय छियै
नहि आब पैग भऽ गेलियै आब नहि जाइत छियै
ओ आओर घरमे सब ठीक हइ भ‌एय बहिन मम्मी पप्पा सब
हाँ सब ठीक छै अहाँके मम्मी पापा साास ससुर सभ ठीक छैय।
हाँ हमरो ठीक छैइथ गर्मी एतेक छै हाँ ओहो ठीक छैइथ गर्मीए एतेक जादा छै ने से की कहू गर्मी से मोन बेचैन लागै छै
हाँ से तऽ गर्मी बड छै
बहुत आ उपरस तऽ लाइनो बड कटे छै हमर आवाज जा रहल अइ नीकसँ अखन
हं अखन आबैए नीकसँ
अ अखन हम छत पर एलहुँ हेँ ने ताहि दुआरे अबैत हेत आवाज तखन नीचा मे रहियै नेटवर्क एतेक नेटवर्क के दिक्कत छै ने आ टावरे नै काज करै छै
अच्छा।
तय दुआरे मेघो जेना कनि लागल छै बिजलोका चमकै छै। की सब खेनाइ बनेब
हु देखियौ आब की बनै छै आब जाय छियै देखबै सब्जी सब छै किछ किछ त किछो बना लेबै।
ओ।
अहाँके वैन गेल।
नय हमर नय बनल हे ओ गेलखिन नोत खायलै हम जाइ छिय किछो भात छै भाते भूजि लेबै। किछ क लेबै।
असगोरे छियै ने असगरे ले बनेबै न अखन।
किया साउस ससुर नै खाइ छथि अहाँ में।
नै खाइ छथिन लेकिन ओ अखन घर पर नै न छथिन कतौ गेल छथिन। तऽ असगरे छियै ने घरमे तऽ असगरे ल‌ बनेबै ना।
ओ नैय छथिन कतौ नैहरा तैहरा गेल छथिन मुड़न उपनैन में।
हँ उपनैन तुपनैन छलै नहिरा में
हाॅं अपना सबमें विध व्यवहार बड हय छै।
बड होइ छै तैय न पाँच दिन पहिले स जाऊ फेर उपनैन के पाँच दिन बाद। चारि दिन बाद आउ बड्ड भऽ जाइ छै।
ची। सैहे छै ओय के साथ साथ अगर एकादशी जाग करियो त ओय के अलगे व्यवस्था छै।
हाॅं व्यहै बड बुझै ने बिद ब्राह्मण बिद्धे में बिकेल छै से नैय बुझै छियै।
हूॅं।
ब्राह्मण के बड विध होइ छै एतेक विध दोसर जायत के। कहाँ होइ छै त।
नै नै से तऽ अपना सबमे बड हया
आओर अहाँके पढ़ाई लिखाई चैल रहलय बढ़ियास।
हाॅं हाॅं बहुत नीकसँ पढ़ाय लिखाय चैल रहलै।
ओ, गायजेशन नहि भेलै अहाँके अखन तक।
नै ग्रेजुएशन भऽ गेल छै आब देखयो बी पी एस सी के तैयारी कऽ रहल छियै।
ओ निक करू नीकसँ पढ़ब लिखब तहन न
हाॅं ओना आ सोम तऽ आहुँ करै छी बेड़ बला
हाॅं हाॅं सोम करै छी काइल रहै हमर परसू परसू रहै न
केने रहियाय
हम परसु केने रहीएय
आ ओ पाँचो सोम आहु करै छी सावन के
हाॅं सावनो के पाँचो करै छिय
हाॅं सकरैत वला सबके तऽ बिसे सॅं छै स्टार्ट पुर्णिमा वला सबके सताइस सॅं छै
ओ होहो मधुश्रावणी कहिया सॅं छै ऐय बेर
मधुश्रावणी तऽ तीन सॅं स्टार्ट हैय
अच्छा तीन सॅं स्टार्ट अय
हां पैंञ्चमी छै तीन क फेर ओयके बाद पन्द्रह दिन बाद मधुश्रावणी छै
ओऽ
अहाँके एतय किकरो अइछ कि नै अइछ
ककरो ऐ अहाँके भौजी के हैत नै इहै बेर
हँ हँ हुनकर छैन ऐ ही बेर
ओ भऽ रहल छै तैयारी सब
तैयारी तऽ अखन ज्यदाा किछो नय भेलैएा नॉर्मले भेलेएा देखियो कहै छी छथिन हम नहिरे जैब प्पा सब कहै छथिन नै जाय लै
नै नै जैय दियौ मधुश्रावणी नैहरे के निके होइ छै बरसाइत सब पाबैन सासुर में के नीको होइ छै लेकिन फुलोढ़ी जे होइ छै ना सौंसे घुमलहुँ फिरलहुँ ससुरमे कत घुमती फिरतीन ब तऽ एक दिन दू दिन अहाँ घुमा देबइन कतौ गाड़ी पर लऽ जाकऽ
हँ सएह छै ई पाबइन तऽ नैहरे के नीक होय छै
हँ सभके नैहरेके नीक होइत छै ई पाबनि ने तैइ दुआरे
हँ मेन छै पंन्द्रह दिन भेल ओइमे घूमू फिर ओ कनि फोटो घिचाउ तऽ ओ सभ यादगारी रहि जाइ छै
हँ उएह होइ छै ई सब चीज नीक लागैत रहे छै अपन सबके के तऽ मधुश्रावणीे सब एकटा पाबेन तऽ लड़की के होइ छै जे हँ न मधुश्रावणी होइ छै
हँ देखियौ पच तीन से स्टार्ट छै तऽ आब एक तारीख तक जेतैथ आ फेर हमर बाबाके सेहो बरखी छैन तऽ ओहोमे भोज भात हेतै
ओर अहाँ कथी सब किछु के तैयारी नय करै छी अखन
नय एखन तऽ बैसले छी बेरोजगारे छी आब देखियौ आगाँ
ओ अहाँके मम्मीके तबियत ठीक रहैया आब
हँ माँ के तऽ तबियत ठीके ठाक छय
दिन मे की सब बनै रहौ खेनाइ
दिन में ते बनल रहे भात दालि आओर आल्लू मटर आओर आ परवलके सब्जी आओर कुम्हार हँ और इम्हर अथी पापड़ छन्ने रहथिन
ह
हमर भौजी नया नया छथिन तऽ हुनका खेको देने रहे ने अंगगना से
ओ हमरो देबाक हे देखियऔ हमरा तऽ असगर दुआरे ह कनि अी भऽ जाइ छी
गेबयी हँ लोकके इएह होइ छै ने नया नया बियाह होइ छै तऽ खायक अपना सबके तऽ इएह सब चीज सब अी होइ छै जे य खायके पड़तै कनिय के ई सब चीज प्रसिद्ध होइ छै ने
खा कऽ देने रहै जाहिमे भात दालि अलू परवलके सब्जी ओल साग झुङ्गुनी भुजिया परवल भुजिया बड़ बड़ी
ओ बहुत चीज देेल रहै
हँ हँ बड चीज देने छलनि हेँ
खाय के मे होइते छै अनेक प्रकार के खेनाइ
हँ ताहिमे पूरी सबमे ओते नहि छै लेकिन भात मे बड रहे छै
मे तऽ तरह तरहके बनाउ
हँ बहुत किछु रहै छै ह तऽ वएह देखियौ खेलौॅं हें वएह सभ खयलहुँ पीिलहुँ हेँ आ कनि छैहो तऽ आब देखैत छियै हेतै तऽ उएह किछो कऽ लेबै नॉर्मल भुजआ खा लेबै
आओर अहाँके भौउजी की करै छथि अखन
पंखा मे बैसल छथिन गर्मी बड छैय नहि
हाँ नहि नहि मतलब पढ़ाइ लिखाइके की करैत छैथ कते तक पढ़ल छैथ।
पढ़ै छथिन ग्रेजुएशन भऽ गेल छैन आब देखियौ आगाँ
आओर सब कहिौ
आओर सभ ठीके ठाक अइ गाम घोरमे सभँ ठीक अइ
हाँ सब ठीक है हमहुँ अपन बेटी के केश कटेलहुँं हे तऽ बहुत बदमाशी करैया
मूड़न तूुरण करेलियै से बौआ केेय
हाँ हाँ मुूड़न करवेलियै ये बौआ के मुूड़न छले हे कोबला तऽ करबा देलियै आब करबा देलियै तऽ केस छिला गेलै बेर बेर कहैत छैय हमर केश काट हमर केश काट चचा
अ मुूड़न मे भोजो तोजो केलियै
नहि नहि एकदम सिम्पल हे साधारण सङग के लिए ओते नहि बजट छलैया ने जे करितियै
ओ
अखन और अपना घर पर जेय होइ छैय विध विधान सब बे टाक के से वला नहि ने छलैया ओतय कोनो मन्दिर मे छलैया तऽ तऽ हमरा छलै पहिल केश कनि मन्दिरे केँ कटबा बी कतौ तऽ ओइ दुआरे हम कटबेने रहियै और कोनो बात नै छैय।
ओ त तऽ ओहन तऽ चंगेरो तंगेरो लेने हेबेय
नै नै ओसभ नै होइ छैय ओइमे
किएकि हमरा आ फेरो मधुश्रावणी ले लेबाक छले या सातटा चंगेरा सातटा डलिया लिली मौनी सब ले केँ छले आ इम्हर देखियो बड़ महंग कहै छैय।
अच्छा अहाँकेँ लेबाक छलै
हँ लेबाक छैय तऽ मतलब इम्हर सब पूछलकै डोमिन सब स तऽ बड़ महंग कहै छैय आब पता नै कतय लेतै
अहाँ हटिया पर किया नै गेलौ हटिया पर तऽ सस्ते भेट जैत
देखे छिय एक दिन जेबे लेकिन सस्ता इम्हर आब कहाँ कहे छै बड़ महंग कहै छैय
ओ आब जमाना महंगाई एते बढ़ि गेलै हे से की कहू बहुत महँगा कोनो चीज किननाय आब बस केँ बात नै छैय।
हाँ से तऽ छैहे महंगाई बड़ बढ़ा देलकै आब देखियौ जेय नून दस रुपे दै छलै ओ आब बारह कऽ देलकै
तैय न हऽ जे पच्चीस केँ दैय छलै से आब तीस केँ देबैय लगलै ओ तऽ महंगाई बढ़ि गेलै रहै आब तऽ लोक अल्लूयो कीनत तऽ अल्लुओ बहुत महंगा भऽ गेलै किछो सस्ता नाम केँ चीज नै छैय आब मार्केटमे
नै नै बड महंग कऽ देलकै आ कमाय लोक केँ छैय एक रुपैआ नै
ह ऽ उहै कहेय छैय आमदनी अठन्नी छैय खर्चा लोक केँ रुपैया भऽ गले कत से हेते लोक केँ बाले बच चा में त तऽ लाइ जाइ छैय न
आब तऽ लोक एडवांस दुनिया भऽ गेले या सब चीजे
हँ
और कहू और सभ की सभ करै छीय
और सब तऽ किछ नै बैसले छी कहलिये जे आइ भोज भात छै खेनाइ नै बनबे केँ य तऽ गप कऽ लिय अहाँ स
नीक केलौ किया नै करै छी कखनो काल केँ फोन हमरो मोन लागल रहत अहाँ तऽ एबो नै करै छीय आब
बिजी व्यस्त रहै छीय की आब
हँ से तऽ घर लेकिन अखन अहाँ ओहन नै न छी कखनी घुमि फिर टहल लेब तऽ नीक रहत न
हँ से तऽ छैहे
हु तैय दुआरे लोक केँ बाद में चीज कयल नै न होइत रहैत छै लोक शुरुएमे जे केलक से केलक नै तऽ नै केलक मतलब बाद में सब कीछ से आ भऽ जाइ छै ने कोनो टाइम के अथी मे वैल्यू नै रहय छै बाद में जिम्मेदारी आ जाइ छै तऽ फेर लोग किछ कऽ नै पाबे छै अखनी घूमेए फिरे केँ उमर कनि घूमब फिरब
से कहलौ
से तऽ छैहे
कखनो कालके आइब जायब टहेल लेब अहूँके मोन लागत हमरो लागत हमर बौआ अहाँ अङ्गना जाइया तऽ बदमाशियो करैया
नय नय बदमाशी नय करेया कनी कनी काल परर लेकिन कहैत रहैया जे चाची लाग जाए मम्मी लाग जाए
ओ तऽ अहाँके भौजी के मम्मी हम कहलियै के तैयार कऽ देलक कहता मम्मी कहलै कोन मम्मी ओ कहै छै ओहि अङगना के मम्मी बाबा के मम्मी ई ने कहै छै बाबा के कनिया तऽ बाबा के मम्मी ओर पहिले कहै छलैया हम कहै छलियै के लिप्स्टिक कऽ देलक के तैयार कऽ देलक तऽ कनिया कऽ देलक
ह आयल छलै तऽ माँ खीर द गेल छले उहे मूड़न वाला ह